हेलो
हेलो
हँ माँ गोर लागै छै की हाल चाल अय
ठीक है खुश रहू सागवतीी रहू जुड़ायल रहू बौआ के की हाल चाल
बौअ के मोन खराब भेल हे
की भऽ गेलैया
बहुत सर्दी भेल छै सर्दी कहाँसी ससे नहि ल आ होइत छै भरि राति हम कोरा मे कखनो रहै छी कखनो ई लै छथिन एना ही करैत करैत सतलिय निकलू छै सा सा जीएस सी बगलमे एकरो भऽ गेलै हन
केकरा भऽ गेलै
यस्सू जे छलै
ओकरो
हँ बायरल छै मौसम बदलै छै सबके भ जाइ छै न
अच्छा तऽ भिक्स लऽ के ने कनि के अथी मे गाय के घी मे गरम क के सुसुम आ मलतीे करेज सबमे
मललिय ठीक भ जैतेय
आय मललि या
हँ मललि
हँ देखियौ सब पान पात बाला होइ छै से आ एना ओ डॉक्टरो सँ कने देखा दिऔ
हँ देखबा देलियै म नाम के तऽ हॉस्पिटल मे एगो डॉक्टर छलेय ओकरासँ
अच्छा की कहलथिन
किछु नहि बौआ के वजन नहि छै देह मे जादा बहुत
हँ सीधे एकदम हल्का देह छै ओकर किया छै वजन कम सेने बते कहलथिन
खाय पिय लेल कहलके हन अथी अंडा दय लेल बॉल वला इम्युनिटी स्ट्रॉंग होतै ओकर बाद हँ नॉन वेज सब द कलै खाता ही न सब चीज हू मलटी बिटामिन और आयरन के दवाई देलके हँ
तऽ ठीक छै तऽ दियौ बच्चा पर ध्यान दिअ ने
अनार के जूस दे जूस सब जादा देयले
हँ हँ
खेबे नहि पिबे नहि खााय पियए छी तऽ हम की करिय दय ले सब चीज लोग दै छै लेकिन खाइ छै बच्चे पपीता अनलिए एक दिन खरीद क ई एको दिन मे मुह लगेल केय पपीता ओकरा हम ओठ से मिला के देलियै तैयो नहि खेलकै ओकरा काटि के देलियै ओहो नहि खेलकै प्यूरी बना क के देलिये कि उह बहाने खा लोउ नहि खेलकै उगल देलक उल्टी कऽ देलकै
तहन केना हेतै
केना दिय अंडा दै छियै तऽ अंडा कनि अहाँ बहुत खाय लबे ओ यसू के दे कऽ नहि तऽ किछु नहि खााय लए चाहै छै
ओ तऽ अण्डे दियौ जएह खायए चाहैए सएह दियौ नीक लगतै जाहिसँ
हुँ साफ वजन कम छै कम से कम ई बच्चा कें कहलके सत्रह केजी या पन्द्रह केजी वजन होना चाहिए ई तऽ महज ग्यारह किलो वजन है
हँ हँ ओजन कम छै एगारहे के जी छै ओजन तीन साल के बच्चा छै सही बात आर सब कीक भऽ रहल छै ने बच्चा पर ध्यान दियअ
कहाँ एलियै जल्दी जल्दी उमरे अंडा खरीद क खुआ देलियै ओकरा फेर एलियै ह तऽ रोटी बनेलियै दूध रोटी खलिय
हँ
ओ
अखन की करैए
अखन खेलै हा बाहर मे गाड़ी सबके
अच्छा
ह गाड़ी ल नहि ओ छै गार्गी छै गार्गी के मम्मी छै नीचा वाली भाभी के बच्चा सब साथे अपन खेले छै
हँ तऽ ठीक छै
दबाइ खेलकै ह तऽ कनि मोन ठीक छै त खल ओ दिनमे कनि ठीको रहैत छै रातिके तऽ होइते साफ मसुआ जाइ छै साफ भरि राति सुतलियै न हन
कोनो राति ए कमे जायदा होइ छै
ह राइते के जोर होइके बड़ दिन ठीक रहै
अच्छा
आ खाली कहत पनीर दे दो पनीर पनीर एखन फेर पनीरके ऑर्डर भेलै हँ
हँ
हँ एगो पनीरे पसन्द से खाए डॉक्टर कहलकिन पनीर दीजे खाता है तऽ बहुत अच्छा बात है दूध नहि दीजिए पनीर दीजिए खाली
हँ त ओकरे फारक दूधो खेते त वहे पनीरो खेते तो छेना फार क आ देेल करूँ
जाइ छियै इते काज रहै छै रोज के रोजब फाड़ू फेर ओकरा बनाउ पार नहि लागैत रहे छै
तऽ आब काज तऽ घरके जखने परिवार भेलै घर स्न कम भेलथि तऽ ओ तऽ काज अयबे करत आ एतय दू आदमी चार आदमी पर छलहुँ त परेशान आब त तऽ अकेला छी सबटा काज तऽ करेके हे तू तऽ सान हेैबे करब
भैर दिन इमहर उमहर कहाँ सुतबो न केल छोड़ देली न सुतलो कहली जो खेल अपन जाइ छै खाना बना क ओकरा सात आठ बजे तक सुतेबै भर रात न सुतल छै
हँ त ओएह कहबे तर बना दिय आ ओए दियौ की करब
सह सब बात छै उहे लऽ क गेलियै डॉक्टरे तऽ देखिबेलियै फेर अथी गेलियै कहलियै किछु खा लेते तऽ अंडा खुआ देलियै एकटा
अच्छा
ह ओहि ल ख ल हो लंचो नहि गेल ने हुनक
कथी खेने हेतै
ऑफिस मे
हँ
एबे केिए ॉक्टर के पास बारह बजे त लंच रखन दैतीयै?
ओ
दस बजे गेलि तऽ बारह बजे ओ सरकारी डॉ टर छैय किछु कहाँ चेक केलकै उहे हमही कहलियै देखि हाइ देखी क्या है नहि है। तब जाके देखलकै।
अच्छा
हू
हँ
अपनेसँ वैह पानि गरम क क भाप देलियै हन।
हँ
विक्स धक
हँ हँ
हँ त ओहिसे त कनि सुधार भेलै हन कनि खेलै छैय।
पाकै ताकै नहि ओरिया क करबै।
नहि नहि ओरिया के करै छियै।
हँ से सब देख कऽ किए तऽ बच्चा अइ।
देखै छीयै आई भरी की केना छैय ठीक हेतै तऽ ठीक है नहि तऽ फेर डॉक्टर दोसर के देखबेबै।
ठीक भ जायत खाँसी सबके दवाई लिखलकै ने डॉक्टर साहेब?
ह आबै छथिन तऽ लेबैखन कहाँ दवाइ लेली भ रहतै तब ने। एकर मोन खराब होय छैय देखबे करै छी देहे न छोड़े छैय।
हँ हँ देहे नहि छोरै छैय।
तऽ कहै छैय कि मममा तुम भी चलो। तुम भी चलोहं हम जेब
हँ हँ हँ हँ बच्चा के माय से जादा लगाव रहै छैय ने।
ह त अखनी ओ छोड़ क एलियै हन त कहलियै कनि झाड़ू उड़ू मार लै छी। ओतबे कपड़ा भ गेल अखन सब पर उल्टी क देलकै हन।
ह
ओतबे कपड़ा सब छलै धुलये हन बारिश के मौसम केने छैय ने बरसै छैय ने किछो गुम केने छैय क।
आ ई घुमकी तऽ और बड़ा परेशान लोक के करै छैय।
क दै छैय।
हँ कनि बरसि गेल तऽ चल भााय खु्ला भऽ गेल। आ नहि बरसै छैय ने की छो तुरते गर्मी से एकदम बेचैन बेचैन तुरते बारिश जकाँ मौसम भ जाइ छैय।
हँ ओहि से मोन खराब सब बच्चा के भर रहलै हय।
हँ
ओरा सबके तऽ के छै मन खराब के।
अच्छा ह आर कहिऔ।
ठीक हय अहाँ सब की करै छी?
अहाँ मुख्यश नहि करै छीयै एखने एना एते पड़ल छी। अहीं सभ सभ अथी आय छि। मन नहि लागल या कल बउवा स आय नहि बतियेलो ह एको बेर।
ह केनहु छलखिन पपा तऽ एक बेर सूतले छलै। फेर केलखिन त हम रोड पर छलियै।
हँ जे दू बेर केलियै या
ओ कहलीये की करबै पप्पा के फेर इ मरे बिजी भ गेलय
अच्छा कोनो बात नै
हू
हूँ आर सब कहियौ
ठीक अय
हँ सवेरे सकाले बच्चाके मोन खराब हइ सवेरे सकाले खाना बना लियौ बुझलियै बनल रहत ने त खाहि के नै रहत आ ओकरा खुआ क बौआ के देह हाथ मोल दियौ खूब बढ़िया सँ मालिश क क अपने मारेश करबै त निन्द आ जते जल्दी
जाइ छी अथी से हिम कथी धरे छी हिम आरो
हींग लहसून
हँ
गरम क क तेल में आ पूरा देहके मालिश क दियो
अच्छा
माथमे तेल गरम नहि देबै
ठीक है
हँ मेन मालिशो करै तखने ने नहि मालिश करबा त नहि देख के अमीश से प्रेरणा
हँ
तब तरवा के जे नाखून सब जे छै तरवा ओहिमे तेल धऽ आ खूब ओकरे रगड़ू आ नाखुन सबके अंगूुर सबके
हँ
अथिी कऽ कऽ हँ ओ गरम जेतै जे अपने अथीमे
आब एखन हमरा कहलकै हँ दालि चावल खांगे खाना न है खाना ह दस रोटी देलये त दूध रोटी देलियै तऽ खाना नहि है खाना ह
हम कहली रात मे दाल चावावल बना देेंगे अभी खा लो फेर राति बना दे त नहि दाल चावल खाायएगा
हँ
हम कहली खा लिअ रातिमे बना देब गरम गरम खा लेब त खाय छै खाना नहि य ओहो हो म ल खानाना नहिए हँ दालि चावल खेते ओ
तऽ बना दितिये
हँ बना दै छियै ओह तऽ जाइ छियै
कनि दाल आ चावल खेमे धब सी कुटटी लगा देतीै खिचड़ भऽ जेत है बच्चो के खुआबा मे कोन बड़का चीज
आ प्रिया देलकै हन परवल
कहाँ सँ
खरीद कऽ आने छलै ओकरा नहि ओकरा सब्जी नहि बनै छलै परवलके कहलके तुम्हारारे हाथ अच्छानता ह त बनााना एक कटोरा दे देना आपको कहले ठीक छै ला तऽ बौओ तऽ खेबे करै छै परोड़ जाइ छै परोड़के सब्जी दालि भात बना दै छियै
अहाँ तऽ बना लिअ नीक बात
हूँ
हँ की करबै तऽ आर सब ठीके आर की कहू विशेष
की भेलै आ खाना पीना अहाँ सबके
हमरा तऽ एकादशी छलाह न
अच्छा हमरा लागे सप्ताहमे क दिन तऽ बिना लहसुइने पियाज खाना बनि जाय तऽ ने पूजे पाठ जादा भ जाइत हैत
हँ तऽ पूजा पाठ के दिन मे जे सहबै त एक दिन नहा खा के दिन अरबे अरवइन भेल तऽ ओहिमे नहिे खााक ताहिके बाद एक दिन उपासे भेल फेर जे व्रत करू तकर पारण के दिन नहिे खायके
आ ओहा न कहलहूँ हन हमरा लंग एनाहिं भ जायत छै
हँ
जन एते कष्ट स उपास करब कनि उ सबके नेम निष्ठा नहि करब त फल की भेटत
हूँ
उँ
एम्हर के परोड़ सबमे बीऐ बड रहत
हँ
हँ एतनी एतनी गो बिया एकदम भरल
बाह
अयले खरीदबे नहि केलहूँ हँ
ह
हम तऽ आनबे नहि करै छीय ई खेबे नहि करै छथिन हँ त चलते हम नहि आनेय छी
फेर परो परोड़मे दुूगो आलू धऽ लेब
हँ आलू धऽके बनेब आलू उबाइले धऽ देने छी बौआलय कनी दायल बनतै
हँ ये बच्चा
ह ओ नहि मनतौ त नहि तऽ कहलिए की एक गो रोटी खाइ ले तय रातियो मे रोटी एक खुआ देती
जा दहिं जे बच्चा